हेलो
हँ हेलो
हँ
नमस्कार हम आरती बोलै छौ अहाँ के बोलै छियै
हमे रूपांजली बोलै छियै सी
का करै छियै खाना आर खलियै पीलयै
हँ खा लेल लेलियै
हूँ अच्छा टास्क सभ पुरा अहाँके नहि भेल रोटी सब्जी बनलियै अहाँ की खलियै हम रोटी सब्जी बनलियै अहाँ खलियै अहाँ की बनेलियै
रोटी सब्जी सेबै
हूँ कोचिंग आर गेलियै
हँ गेलियै
हूँ पढ़ाइमे की कैलियै की टास्क मिलल अहाँके आज
हिंन्दीके क्वेश्चन आन्सर बनेबाक छै दू चैप्टरके
ह ओ हमरो काम छै कोनो कोनो वहीं सब काम करै छियै ओकर बाद फेर हूँ बच्चाकेँ भी सभ टास्क बनवाबयके छै
अपनो टास्क पूरा करैके छै अभी
हँ
बाजार आर घूमय लए नहि जयबै
चलि जेयबै एकाद दुनमे हमरो मोन कर रहै छै बाजार आर घूमयके आहाँ जेबै त हमहूँ चलि जेबै
कोन चीज खरीदबै
हूँ आ बरसाइत पूजा आयल छै तऽ बरसाइते ने सामान आर खरीदेके छै फल उल खरिदयके छै प्रसाद आर इएहसभ किनयके छै
हाँ हमहुँ कीन लेबै सभ किछु चलबै तऽ जे मर्जी होतै से
हँ हमे कपड़ा अर खरीद लेबै आब हमरो जन्मदिन एतै तऽ
आओर कि किनबै
आओर की किनबै तनी मनी अलता आर कीन लेबै
हँ कीन लेबै मेकअप
ह
मेकअप
एगो दालमुट कें पैकेट खरीद लेबै त
हँ
हँ
बढ़ियें रहतेै तब
हँ तब अंहूँ एयबै अपन परिवार सबके साथ ह
हँ आएब
हँ
आर बतेबै अभी कोन
अभी ट्वेल्थ मे नाम लिखलियए हन
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै ने ठीक ठाक
हँ ठीके चलै छै
अच्छा ठीक चलै छै ने हमरो नुनू टेंथ क्लास पढ़े छै दसमा मे गेल छै आब देखबै ने पढ़बै छियै केना की होइ छै पढ़ैले त कहै छिय पढ़तै तभियए ने लोग आगे पढ़ै छै पढ़ै छै लिख खै छै
बढ़िआँ सँ पढ़ैय छै केना
की पढ़तै बढ़िआँसँ खेलैत छै कूदैत छै तनि मनि पढ़ै छै बात बोली करै छियै
हँ के से मतलब उ हमर अपना मन से पढ़ै लय बैठ जाइ छै
हँ
तनि मनि बच्चाकेँ खेलैओकेऽ समय दयके चाही
हँ ओ तऽ देबे करै छियै खेलै ल तऽ टाइम फूल रहबे ने करै छै
हँ नहि तऽ मोबाइल देखय मे अगर जेकर बच्चा लगि गेलै फेर उ त बिगड़ -
मोबाइलो देखै छै कभी कभी उतना फुरसत तऽ मोबाइल के नहिए रह छै हम दिनभरि काम पर रहै छैै एन्ने ओन्ने चलि जाइ छियै तऽ ओतना नहिए रहै छै मोबाइल पर फिर भी टी वी आर देख लै छै टाइम पास करै छै
हूँ हमरो भाय छै एगो इकलौता ओ छै -
हँ बढियां पढ़इ छथि ने
नहि ई पता बढ़िया पढ़त राइटिंग बहुत खराब छै ओकर बहुत खराब छै आ भरि दिन एने ओने
लिखै ल बतेबै तब डेली कम से कम दू पेज हँ दो पेज चार पेज लिख खेल कबड्डी ली रइटिंग जरूरी छै लिखनाइ ताकि राइटिंग हो सकलै बढ़िआं से राटिंग बैठना भी जरूरी छै ने
आय काल्हि बच्चा अपन बर भाय बहिन के बात मानै छै अपन बर भाई बहिन के कोइ बाते नहि मानै छै आजकल के बच्चा
ओ बात छै लेकिन आजके दिनमे दिनो नहि ने कटै - छै जब तक मेहनत नहि करते लोग तबतक दिनो नहि कटे छै ने इसीलिए मेहनत भी करनाइ जरूरी छै हर इन्सान के मेहनत करना जरूरी छै आगे बढ़ना जरूरी छै
अपन पैसाक के बात ही अलग होइ छै केकरोसँ पूछै नहि पैरै छै
त अपना पास दूगो रुपआ रहै छै लोक खाइ छै पियए छै जे मर्जी से करै छै अपन घुमै छै आगे बढ़ै छै इन्सान आगे बढ़ना भी जरूरी छै जे इंसान आगे नहि बढ़े छै ओकरा कहीं भी जगह नहि छै कोइ वैल्युए नहि छै इस दुनिया मे इसलिए पढ़ैके जरूरी
हँ आब जे समय आ रहल छै
आइ गेल छै आबे वाला समय मे की होत नहि होत ओ नहिे जनै छो लेकिन अभी के जे समय छै आइ गेल छै इसलिए जरूरी छै पढ़ाई लिखाई हर चीज पर ध्यान देना जरूरी छै जरूरी छै घुमनाइो जरूरी छै आओर बोलबै